हलो।
हलो। जय झूलेलाल दीदी।
जय झूलेलाल दीदी ठी?
ॿियो सब? हा। ठीक आहियां दीदी तव्हां बढ़िया सभु?
हा। बिल्कुलु बिल्कुलु गुरू जी कृपा हे।
हा। मस मस हिन में बि नेटवर्क मिले थो न त ॾाढो नेटवर्क। जो इशू अचे थो।
अचे ई नथो सुबह ॾींहं लाकू त, अचे ई नथो शाम जो वरी बि
थोरो मिले थो पर ॾींहं जो त ॾाढो कटिजी थी वञे पई कंहिंजी कॉल अचे बि थी न दीदी त कटजी।
हा। कटिजी वञे थी। पर मन त लॻे ई न पई कोन बिल्कुलु नथी लगे असांजी त हिते असां
हा। असांजे मां त वरी छा आहे? लॻाइण बंदि आ न दीदी। कंहिंजी अची थी वञे त ॻाल्हायूं ता। हुन में बि अगरि कंहिंजी कटिजी ती वञे त पोइ कुछु पतो ई नथो पए पियो।
पतो ई नथो पए हा सही सही ॻाल्हि आह। नेटवर्क इशू ई आहेयो बार बार मैसेज में अचे त अथो न नेटवर्क इशू जे करे पई
हा। हा। मैसेज में त करनि पिया ताकी नेटवर्क हले पियो थो इहो दिक़त। हा। ॿियो आहे? बारिश, वारिश आहे? तव्हांजे, तव्हांजे पासे बारिश, वारिश आहे?
हा। बारिश आहे। पर हाली ॿि कलाकु न पई आ। अठ ॾह ॾींहं त लॻातार हुई। हाणे न कलाकु न पई आहे हा ब ॿ ॾींहं थियाआहिन ॾाढी न पई आहे हा। हा।
पाण असांजे असांजे शहर में त पाण बारिश में त असांजे शहर में अञा नज़ारा सुठा थी वेंदा आहिनि पाण।
हा। हा। तव्हां कहा किथे रहंदा राजस्थान? हा। मां एम पी में आयूं न? हा मां बि एम पी में ई आहियां भेण।
हा। त एमपी जे जबलपुर में आहियूं असां दीदी। पर असांजे जबलपुर में हा मां नर्मदा आहे न। हे बारिश वारिश में हाणे छा आहे थोरो गर्मी ॾाढी हुई न पाणी घटि हुयो। पाणी सॼो सुकी वियो। त माण्हू ॾिसण पिया अचनि। छाहे असांजे हिते जेका मा नर्म छा आहे न त ग्आरी घाट चवंदा, वंदा आहियूं। उते दीदी पोइ उन पासे डे न असांजो गुर, गुरुद्वारो आ त चवनि पिया ॾाढो घटि घट थी वियो विच में न नर्मदा जीअ में न मंदिर ठहियल आहे मां नर्मदा जो। मतिलबु बिल्कुलु नदीअ जे विच में विच नदीअ में ठहियलु। तव हा त ड ॾाढो बढ़िया थींदो तव हाणे हे जीअं लगातार बारिश पवंदी आ न दीदी पो एॾो पाणी हूंदो तव। थी वेंदो आहे उते की सॼो उहो नर्मदे मतिलबु हुते उननि खे इहो श्राप पई मिलियल आहे हुनखे। की इहो इन में बारिश में न उहो न न मंदर पूरो बुॾजी वेंदो आहे सभु पो बोट सॼियू हुन पासे हा गुरुद्वारे पासे वञण वारी सॼी नओ वाव सजी बंदि करे छॾींदा आहिन। ॾाढो आर पार पाणी थी वेंदो आहे ॾाढो पर हिे
त नाव सां वेंदायो ईअं गुरूद्वारे नदी पार करणी पवंदी थव?
हा नाव सां पार करणी पवंदी आ, न त हो रस्तो जेको घुमी करे वेंदा आहियूं न दीदी उहो इलाही परते उहो इलाइ परिते पइजंदो आहे त घणा करे माण्हू हा हिते छा आहे जीअं गंगा जी जी आरती थींदी आहे न दीदी शाम जो ईअं हिते मां नर्मदा जी बि असांजी आरती हिते ॾाढी सुठी ईअं ई जीअं ईअं पंडित बी बिही करे न उन्हन जी टेबल हूंदी थन, उहे हा हा बिल्कु बिल्कुलु बिल्कुल असां वेंदा आहियूं न मंगल मंगल ॾींहुं मुंहिंजे घोट जी छुट्टी हूंदी आ न दीदी। त वेंदा आहियूं असां हा सते सवाए सते बजे आरती थींदी आ। त आरती में वेंदा आहियूं पर गुरूद्वारे में त ख़ैरु शाम जो वञणु न हूंदो आहे।
हा जी।
हा पो हलंदो थव उते बि दीदी लंगर हलंदो थव।
हा हा हा गुरद्वारनि में त गुरू नानक देव जी त जाते किथे भॻवान हेॾी कृपा थनि उननि में त लंगर लंगर त पाबंदी न
औं पाण हथ जोड़े बीठा बीठा ई हूंदा तव कि वञो था त लंगर, लंगर
खाई वञो लंगर हा, हा, सही ता चओ भेण ॾाढो सही ता चओ गुरूद्वारन जी त ॻाल ई ॿी आ।
ॻाल ही अलॻ आ। असां त वरी हेॾे असांजा गुरू बि आहिनि हिन ब्यास जा मतिलबु राधा स्वामी नाम दान वर्तल आ असां खे। हा, हा पो हाणे बि भाई सभिनीनि जी हा चाहे ॾिसो हा अमृत वेले बि वेंदा आहिन आनंदपुरी त दीदी हाणे मौको आ न हाणे जुलाईअ में।
पूजा जो। जी, जी हा, हा।
हा हाणे मां ॿुधो हुनजो हिकु दफ़ो ॾाढो मनु आ मुंहिंजो की मां अनंदपुरी में वननि जो दर्शन कयां जरूर छोजो मां ॾाढो ॿुधो आहे ॿिनि टिनि ॼणनि सां ई दीदी जनि सां ॻाल्हाइण थियो आ न त ॿुधाईंदा आहिन की हीअं हीअं कंदा आहिनि। त ईअं लॻंदो आ की हेॾे बि दर्शन हिकु दफ़ो कजे भई। ह
पो छाए गुरूनि जो उ आ। असां बि वेंदा हुयूं कॾीं कॾें व्यास।
भई दर त गुरूअ जा ॾिसो कुछ बि महा पुरुष त माताउनि जी जेके बि आहिनि हुननि जी वाणियूं ॿ
सभ हिकड़ी आ, बसि उहो ई नाम जाप। उते ध्यान भी आहे। चइईंदा आहिन जोर ॾींदा आइन नाम जाप, ॿियो कुछ त आए न भेण, सही आ।
कुछ कोन्हे त ईअं लॻंदो आ की केॾी महिल न हिननि जो अनंदपुरी वञी बि दर्शन करे च आहे मुंहिंजी ॾेराणीअ जी भेण आहे त उहा चए पई। त असांखे कोई साथ त न मिलंदो आहे न भई छोजो असांजे घर में न हिते सावरा सभु राधा स्वामी आहेन त हिन पासे ॾै। हा, भई साथ खपे न दीदी ॾिसो
हा उहो त न न भेण ईअं न वञी सिघंदव उते ॾाढा लंबा-लंबा जीअं पंध वरी हेॾे होॾे काथे लंगर आहे, काथे छा आहे उते मंदिर ठहियल तवा अकेला वनी न सिघदाउ। न, न कोई साथ ज़रूर खपंदो आ, आनंदपुरी हा सही था चओ
हा हा त ईअं लगे तो कि केडी मल हिअ कोई साथ मिले त सही में असां बि दर्शन हिनन जा करे अचूं वञी करे
जो हर कंहिंजी गुरून जी महिमा ॾाढी आ पर जेको कंहिंखे मणंदो आ त उन खां वधीक हुनखे वरी प्रेम वधीक हूंदो आ हुन पासे
हा, हूंदो आ पर ईअं मन जीअं पंहिंजो थींदो थव न कंहिंजो भली असां सत्संग में न वेंदा आहियूं पर दीदी ॾिसो सत्संग सां किथे न किथे जेको इंसान जुड़ियल हूंदो तव न त पो हुनखे लॻंदो तव कि असां वञू थोरो दर्शन करे अचूं वञी करे।
हाणे असां ईअ गुरुद्वारे वगैरह वेंदा आहियूं ॿेण हाणे तव्हां राधास्वामी न न पंहिंजे हिते इंदौर में आयां मां, त हिते ईंदा त असां हिक दफ़ो दर्शन करे ईंदा आहियूं। ढेरे ते वनिं ब्यास न वेन्दा न न ब्यास न मां वई आहियां हिं कुंआरेपन में मुंजी बुआ हुंनजो पुट वग़ैरह बुआ मञदा हुया हाणे त गुज़ारे विया हुअ त उहे वठी विया हुया नंढी हुयम ॾाढी मां हिक दफ़ो वई आहियां।
हाणे सांभर में न वया आहियो मतलब, जीअं सांभर में अथव त तीअं तव्हां न वया आहियो।
न, न मां न वयम बस असांखे वरी आनंदपुर असांजो चक्कर लॻंदो ई रहंदो आ न ट्रे ट्रे महीने मोकुल डींदो रहंदो आ, त असां आनंदपुरी वें वेंन्दा आ वरी असांखे हेठ दरबार न हेठ बि असांखे पंहिंजी दरबार ई ठहियल आह अनंदपुर जी मथे असांजो घर आ त जी-जी हा सॼी सेवा हाणें बस सत्संग ख़तम थियो आ और मां मथे चढ़ी आयम त म चांएं वांएं पीती त म डिथम हा
हा त सेवा हूंदव न इहा ॿि तव्हांखे दरबार तव त हेठ दीदी सेवा कंदा हूंदव न इहे ॿि?
आहिन न असांजे दरबारॼन ॼी सेवा चंङीं।
पर सुठो लॻंदो तव तव्हां हरिद्वार में ॾिसो ॼेका इह्यो अ हे हेठ हूंदी हुई कहिड़ा चवंदा हा दरबार उते करके हरिद्वार में आहे सिंधियुन ॼी धर्मशाला नाहे अलाए याद नथी अचे माखे नालो दीदी उनन्हन ॼो ॿि ईअं हेठ दरॿार आ हेठ हेठ दरबार अंउ मथे रूम ॾींदा आहिन उहे केॾो सुठो लॻंदो आ उते ॿि भई सड्
टेउराम जी शायद हा शायद आहिन त उहेई टेंउराम ॼी हेठ दरबार ठहियल तन पो मत्थे रूम वग़ैरह ठहियल तन हिनन ॼा ॿि।
हा हा हांणें वियासीं न असां हाणें मई में वयाहास दीदी ब्यास। त हरिद्वार ॿि गंगाजीअ ते वियासीं अमृतसर वयासीं त हरिद्वार ॿि एॾेहं करे आयासीं हा दर्शन गंगाजीअ ॼो मतिलब कुं स्नान करे करे आयासीं हुइयूं हिक ॿ ॼणयूं।
त पो छाहे सुठो भेंणं नैन पार्क त वेंजे अॻ ई ॿि काॾे घुमण फिरण ॼो असांखे मुखे ॿि शौक़ नाहे हांणें बाकी कोई तीर्थन ते चैंदो आ या हांणे अमृतसर वग़ैरह वयाऊूं
हा हा हा त अमृतसर खां त दीदी ब्यास पास तव।
पासे में आ हा भेंण, उहो मां हा हा ह ॿुद्धल आ पर हांणें छाहे की ॿि हांणें जीअं तव्हां चओ ता न माखे ॿि संग ख़पे असांखे ॿि संग हुजे न भेंण काॾे वंञूं त इहा ॻाल्ह आ न हाणें असां आनंदपुर में ही हिरी वयाऊं असां ॿ ॼणा हिक ॼणों ॿि निकरी वंञें त हली वेंदो आ। पगर तॾिहिं ॿि गॾु ई वेंदाहूं असां। हा-हा बस और असांजा रेहबर हूंदा ई आइन हुत उते असांखे सुञांणिन करिन ता असांखे दिक़्कत न थींदी आ।
हा हा
त वरी ब्यास में त वरी थोड़ो
न-न सुञांणें सघंदव भुलिजी वेंदव दीदी पतो तव तव हुतां जा थोड़ा सा निय ॿि इन नियम ॿि आहिन हुते सुबुअ जो सत्संग जे टाईम ते रूमन जा दरवाजा बंद थी वेंदा इन सभिन खे कढंदा इन रूमन मां मतलब हुते जेको वेंद ड़ हुनन खे पतो आ, जेको नयो वेंदो त हुनन खे कीअं पतो?
त बस उहो उहोई आ न भेंणं तॾहिं हांणें संग हुजे कोई त वरी ॿि मतलब जेको गुरू जाते वठी वंञें। जॾिहिं हूंदो हुकुम त वेंदासीं दर्शन करण।
लॻंदो आ न ईअं जीअं असां हिक ॿिए सां दीदी ॻाल्हायूं था। जीअं तव्हां मुखे पंहिंजे हुनजो ॿुधायो ता त असां पंहिंजो एक्स स्पीरियंस ॿि तव्हांसां शेयर जींअं कयंऊ ता, त न ईअं लॻंदो आ कि हिक दफ़ो हिक् हिकु दफ़ो वंञीं तव्हां ॾिसंदव न पो तव्हांखे ॿि लॻंदो पर ख़ैर गुरू जिते तव्हांजी अनंदपुरिन जो मां ॿुधा ती ह
एॾी महिमां ॿुधी आ असां ॿि महिंजे बुआ जो पुट्र त एॾो लॻल तव एॾो लॻल तव तव्हांखे। छा ॿुधायां हो सॼी फेमिली बुआ जा पुट्र पुट्रन जा पुट्र ईअं जीअं एॾी सेवा कंदा हिनि उते डेरे ते अठ्-अठ् ॾींहं छुटियूं करे करे डेरे ते हूंदा हिन।
हा-हा त असांज्यूं ॾेराणियूं ॿि आहिन दीदी हिते छंछंर आरतवार जे हिन्हन खे बैच मिलियल तन सेवा में लॻयल हूंदा आहिन इहे ॿि जीअं भाभी जन असांजा। हा मां न वेंदी आहियां सेवाउन में। हा अच्छा-अच्छा सत्संग ॿुधण वेंदा हूंदा मौके ते। हलो हलो
हा जी हलो, हा जी जी अचे थी अचे अचे थी भेण हाओ न न उहो कंहिंजो कोल आयो त मां हुन करे हिकदम कटण बी कयां हा
अच्छा-अच्छा हा ठीक आ, बढ़िया लॻे पियो दीदी तव्हां सां मतलब तव्हांजो एक्सपीरियंस बि ॿुधा थी न त ईअं सुठो ह तां ह ह ह हा त हिते तव्हां दीदी पंहिंजे हा दरबार में भोग वोग बि लॻाईंदा हूंदव। ट्रई टाइम‌‌ इंय तव्हां जे इनमें कंदा‌ आहिन न सेवा‌ इए हं हान चाय? जो रोटी जो नेरन मंझंन सभ शइ जो भोग लॻंदो आ न?
पाणी बि, जेको असा पाणी पियूं, फ्रूट खाऊं शाम जो खीरु, सुभू जो उथण सां खीर बिस्किट तोश जीअं पांजी दिनचर्या हूंदी आ न, मतलब असां मनुष्य जीव उहोई सभ भॻवान खे कंदाऊ फिर
कंदायूं, असांजी अम्मा हूंदी ही, दीदी पतो तव असां जी अम्मा हूंदी ही, हाणे त ॾिसो इए सभ ॻाल्हियूं माण्हू घट वध तो ॾिसे करे, पर असां पैंजे अम्मा बाबि खे ॾिस ॾिसंदा हा सीं, पहिरां जीअं रोटी गिरई जेका खाईंदा हा पैंजी, इहो जेको सभ मां पाणीअ मां हुजे, भाॼी, फुल्को, सलाद, ॾही, ॾुध जेको तो थे सभ मां गिराई कढ़ी, पैरां त पखियुन जे लाइ रख। रखंदा हा, उहे मथे ॾई ईंदा कुते खे ॾियन या पखियुन खे ॾियन, हं अऊं हाणे हे सभ, हा हा, गांइ जी, कुते जी, त ख़ैर मूखे दीदी अञा पाण खे बि आदतए, मां पहिरयों फुल्को पो पचाईंदी ही, गांइ जो आयां पो आख़री फुल्को कुत्ते जो। पचाईंदीआं इहा आदत में ईं आहे मूखे मतलब, हा पहिरयां, भले चाहे मूंखे केतरी बि लेट थी, हा
न असांजे इते, वरी गायूं हाणे सभ हटाए छॾयूं
परे परे, गौंशाला ठाहे रखया तऊं, असांखे ईंदीही नाहिन, असांजे इंदौर में ॻांय आहिन छो न, मतलब रोडन ते न घुमंदयूं अन सभ हा, न न, बिल्कुल न, पैरौ असां बि कढ़दा हुया से भेण। हाणे न कढंदाऊं, बाक़ी रो कुत्ते खे गौशाला में, जीएं कैंजो मौत वोत थी वञे। त उहो करणो पैंदो आहे न, भई सुभू जी रोटी कढ़णी पई त उहो गौशाला परे आ, उते वञी ॾेई अचणी पइंदो आ, ओॾे थाल ठाहे खणी वञ त के करे, हा ठीक तई, न बिल्कुल न भेण। बिल्कुल बि न भेण, हा हिते आहे
चओ ता ईएं आहे राजस्थान में ता चओ, अच्छा इंदौर, इंदौर मुंजी गुड़िया बि रहंदी आ दीदी। पतो तव? हा मुंजी गुड़ि गुड़िया बि रहंदी आहे इंदौर।
अच्छा अच्छा अच्छा हा, न न इते सफ़ायूं गायूं वायूं सफ़ा नाहिन इते जीअं कु हितां वड़ी घुमंदान, तो रात जो कुत्ते खे फुलको खीरु, फुलको वुलको मड़ई ॾीदाऊूं जेको पुॼदो आ।